ठीक छै अपने बताब छी
हमरो ठीक अछि तब की होइ छै
किछो न होइ छै अब तऽ बैठल छै अब तऽ बारिश जेसे सब मौसम कल छै ह
हमरा कने तऽ बड्ड धूप भेल छै की कहू अहाँसे अहाँ कहियौ अहाँ अभी केनहुँ घूमयके गैल छलियै कि नहि
कहा गेल छलियै घुम धुप एते रहल छै कि का कर ओहि में थोड़ा सा तबियते खराब हो गेल छै तऽ मने न करै छै
ह ई तऽ बात सही
अपने कही गेल छै कि न
हमूँ कहाँ नहि ओतय नहि गेल छलियै बस एक जगह गेल छलियै ओहो दू दिन लागि फेर चलिये एलिये
हँ आओर सभ
तऽ सरम नहि होइत छै
घूम गेल छै कोनची कोनची खाना बनावैके चिकन छै
के
खाना बनाव सिखल छै कि न
खाना बनाबै तऽ अबे करै छै कुछो कुछो नहि आबैत छै अहाँके तऽ सभ आँय
भात बना रहल छी
हँ भात तऽ हम बना लै छी
आ रोटी
आँटा सानि लैत छी रोटिओ बना लैत छी लेकिन ओतेक नीक नहि बनैत
हमो से नीक न बने छै रोटी सब कुछ बना लेब छै नीके रोटी रोटी न बनै छै तब ना बनाय छियै सब्जिये खाली बना छियै
ह्म से बात तऽ छै
बजाबै छियै
सब ठीक छै अहाँ बतायौ आओर सब ई भऽ रहल छै अहाँ कनि अमदुरके पेड़ छै कि नहि
न लगल छियै पर अभी होकर अभी बढ़ै छिय तऽ धीरे धीरे धीरे धीरे होतै पर बगलमे हइ न तऽ उदे देव नहि खाय खातिर तऽ खा लेले छीये केला के पेड़ अछि पर केला भी न हो छै अगले महिने मे होल छै तऽ खैले छिये
सहिए छै अहाँके केला नीक लागै छै
हँ नीक लागै छै आओर सभ बताइ छी
सब ठीक छै अहाँके फ्रूट चैट बनाबय आबै छै
हँ बहुत मस्त बनाब जाइ छियै पता कैसे बनाै छियै अपने बनाै छियै क्या
नहि हमरा तऽ नहि पता छै अहाँ बतैयौ ने
तऽ केला अमरूद सेब अंगूर तऽ से क दी छिये विदीना
हेलो
हँ
बदी उं बदी बदी बिदयाना बिदनाना आरो कहै छै ने ओ थोरा सा कथि अमरूद केला पपीता अंगुर सब फल जहेना मन करै छी सब फल एक जगह रख के आ ओके क्यूबछै साइड टाइपके ट्रेंगल टाइपमे काटै छियै का काटके ओमे चाट मसाला उ थोरा सा रूआबजा रख दै छी थोड़ास नींबू रख दै छी और थोड़ी इतना टेस्टी लागे छियै न कि का कहि
खूब नीक लागै छै ने
हँ निम्बू डाल जाइ छै मे हरा मिर्चा रख दै छै काट के लागै छै
अहाँ पनीर चिली कैसे बनाबै छियै
पनीर चिली हम न बनेले छियै पनीर के सब्जी बनै छियै पर पनीर चिली न बनेै छियै हम ह ई चीज शादी बियाह मे हमे जाइ छियै ने तऽ खा लेेबै छियै
अहाँके कैसे लागै छै पनीर
अच्छा लागै छै पनीर लच्छा पराठा के साथ खाइ छियै ओइसँ ऐसे ऐसे खाय छियै अच्छा लागै छै
अहाँ शिमला मिर्च के कथि कथि बनाबै छिये शिमला मिर्च आबै छै ने ओकरा कथी कथी बनाबै छी ओकरा सँ
ओ किसी आलू मे डाल के सब्जी बनाबै छियै रस
ओ अहाँ कहियो पनीरके आलूमे बनैले छलियै
न कभी न बनेले छियै
हम बच्चामे खैले छलियै पनीरमे आलू तऽ हमरा तनिको पसन्द नहि या
न बनाै छी हम कभी आलू डालके पनीरमे
हम बच्चा मे खैले छलियै हमरा तनिको पसंद
हम तऽ भिन्डी मे आलू डालके ना बनाए छियै व अच्छा लगाई छियै न
नहि हमरा कने तऽ खाली भिणडीके बनैती यै
ओहि मे अम्र अम्र हँ ओहि न हमरेके बने छी भुजिया बने छियै न तऽ सरसो वाला बने छै पर आलू डालके कभी ना बनेै छै
ह्म
ह
हमरा कनि आलू अण्डामे कभी कभी रखा जाइ
अम अण्डा मे आलू हमेशा डालके के बनाय छियै पर उ ना आठ सौ
सभ नीक छै अहाँ और बताउ
ओ सब ठीके छै ओ अण्डा कढ़ी बनैले छियै अण्डा कढ़ी
हँ अण्डा कड़ी तऽ बनाबै छियै
एकटा करे छी कि अंडा के मसाला तैयार कर के छै आ ओमे अंडा फोड़ के बनैले छियै
आ ओ हम बनयलैत तऽ नहि छलियै लेकिन हम अपन नानी घरे गेल छलियै ने तऽ ओहिसे हमर कोनो दीदी बनेले छलै तऽ हम खायले रहलियै मतलब कि ने ओ खाली रसे रहैत ग्रेवी खायमे आ उहमे छोटी छोटी रहत न
हँ जैसेकी मसाला तैयार करके ओहिमे अंडा फोड़ के रख दै छियि आ थोड़ा सा कम पे कर के ओ के डबका के उतार देबे छियै बस
हँ हँ हम खायले छियै शायद लै कऽ हमे हमरा याद हतै ह अहाँ वैसे खैले छी अण्डाके मतलब कि हल्का सा तेल रख के फोड़ के आ फेरो ऑमलेट जहिस गोले फैलाबयके नहि छै ओ ओतके चुके आ ओहिमे हल्का सा काली मिर्च हल्का सा नमक छीँट के फेर ओहिस ही कऽ कऽ कऽ सभ अण्डाके अथि तर के उतार दू ओकरा बादमे त मसाला भूज उज के तैके रस ज्यादा नहि सुखले और उहे में अंडा के जे ऑमलेट होल छोटी छोटी ओ सब रख के रक के धनिया पत्ता छीटके उतारि दे ओैसे खा लै छी अहाँ
नहि ओहिसँ नीक
आ फेर हम ओहिस बनले छी अंडा के धागा से चाहे चक्कू से आधा आधा काट काटके आ फिर तेलमे की करू फ्राइ करैमे हल्का सा मिर्चा पाउडर हल्क हल्का सा हल्दी हल्का सा नमक आ फेर ओ आधा आधा घण्टाके पूरा फ्राइ कर के आ फिर निकाल दू फिर ओमे फोरन मे रख के प्याज व्याज भूज के एकदम मसाला आ सुखले रहत आ भूज उज के ओकरा बादमे ई सभ अंडा तऽ उमे रख दू मस्त लगै छै खायमे आ फेर ओकरा उतारि दू ओ ओ अथी रहै एकदम भूजल जएसा रस नहि लागत ओहिमे आ अंडा सभ नहि निकलैत छै आधा तो काटेमे न तो नहि निकलत धागा से काटब ने तऽ ओ अंडा के जे पीला पीला रहै छै ओ नहि निकलै छै आ बहुत टेस्टी लागत काहे की अंडा मे तऽ अंडे मे नहि घुसै छै ने मसाला आ ओमे बड़ टेस्टी लागैत छी खायमे हम एक बार बनयले छी नीक लागै छल खाइमे
ना हम नहि बनै छी ओना खाय छी बस ओेहिये खाय छी और अंडा क आलूमे डालके बनाय छीयै अंडा करी आ
आप पौच आप कोच खाइ छियै हम त
पौच हँ अण्डा कोच बना के तावा पे जो
करछूल मे बनाबै छीयै हम तावा
ई कज बनाब छै
ओ गोल नहि रहै छै करछूलु उहामे तेल डाल के
हम भी एक बार बनायले छीयै ओहिमे ओतना बड़ा करछूल होइ छै ओहिमे रख के हम भी बन ले छियै और सब बताय छै
लाइटे कट गेल कि कहू
कब कटत छै
टाला
ह आ खूब लाइट काटल छै बरी गर्मी रात के तऽ इधर लाइन काट लेे छै कि ग्यारह बजे के कटल कटल सुबह पाँच बजे देल छी
हँ से तऽ बात छै हमरो अभी दू दिनसँ तऽ ठीक छै आ तीन दिन ओन्ने पहिले तऽ रोज रात मे लाइट कट जेत
ह्म लाइन वाला बहुत कहै छै
ठीक छै